हेलो
नमस्कार जी
नमस्कार
अय सब ठीक छै
हँ सब ठीक छै अहाँ बताउ की हालचाल
सब ठीक छै आय बहुत दिन बाद अहाँसँ विस्तार सङ्ग गप्प करबाक अवसर भेटल एहि बीच हम मित्रताक विषयपर सोचैत छलहुँ आ मन मे विचार आयल जे आखिर सच्चा मित्र जीवन मे एतेक एक महत्वपूर्ण किएक मानल जड़त अछि
ई वास्तवमे बहुत सुन्दर विषय अछि मनुष्य सामाजिक प्राणी अछि ओ जीवनक कठिन तथा सुखद दुनू परिस्थितिमे एक सच्चा मित्रक उपस्थिति बहुत पेघ सहारा बनैत अछि
बिल्कुल परिवारक बाद मित्रे एहन व्यक्ति होइत अछि जकरा सङ्ग हम अपन विचार अनुभव आ भावना बिना संकोच सजा क सक
हँ सच्चा मित्र केवल सुखक समय मे नहि बल्कि कठिन समय मे सेहो संग छोड़ैत नहि ओहि समयमे मित्रक वास्तविक परीक्षा होइत अछि
हमरा मोन पड़ैत अछि जे बचपनक कतेको मित्र आइयो मनमे विशेष स्थान रखने छथि यद्यपि नियमित बातचीत नहि होइत अछि
बिल्कुल ई मित्रक विशेषता अछि वास्तविक मित्रताक सम्मान केवल समय पर आधारित नहि होय बल्कि विश्वास ओ अपन नेत्व पर आधारित होइत अछि
काल्हि हम एक लेख पढ़लहुँ जाहिमे लिखल छल जे जीवनक कतेको समस्या केवल एक विश्वसनीय मित्र संग बातचीत करला पर हल्का लागे लगैत अछि
ई बात सही अछि बहुत बेर समाधान से पहिने व्यक्तिके कोनो एहन लोक चाही जे ओकर बात ध्यानसँ सुनि सकै
हमरा लगैत अछि जे सुनबाक कला सेहो एक सच्चा मित्रक पहचान होइत अछि
बिल्कुल केवल सलाह देना पर्याप्त नहि अछि मित्रक भावना सम्मान करनाइ ओ धैर्य पूर्वक सुननाइ सेहो जरूरी अछि
आय काल्हि सामाजिक माध्यम पर हजारो परिचित बनि जाइत छथि मुदा वस्तविक मित्र कम भेटैत छथि
बिल्कुल परिचय ओ मित्रता मे बहुत अन्तर अछि परिचित लोक बहुत हो सकैत छथि मुदा विश्वास पात्र मित्र बहुत कम होइत छथि
काल्हि हम सोचै छलहु जे आखिर सच्चा मित्रक पहचान कोनो कयल जाय
हमरा अनुसार जे व्यक्ति अहाँके सफलतासँ इशरा नहि करै गलती पर सही सलाह दे आओर कठिन समय में संग रहै ओहि के सच्चा मित्र कहल जा सकैत अछि
बहुत सुन्दर बात कहलिय कतेको लोक केवल प्रशंसा करैत छथि मुदा सच्चा मित्र आवश्यक भेला पर गलती सेहो बदभेत अछि।
बिलकुल जे मित्र केवल खुशीके बात कहै ओ गलतीपर चुभ रहल। ओ वास्तव मे अहाँक हितेशी नहि हो सकैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे मित्रता मे ईमानदारी बहुत जरुररी अछि।
निःसन्देह विश्वास ओ इमानदारी बिना कोनो सम्बन्ध दीर्घकाल तक मजबूत नहि रहि सकैत।
एकटा बात आओर अछि मित्रतामे सम्मानक महत्व सेहो बहुत अधिक होइत अछि।
सही कलियै चाहे मित्र कतेको निकट किये नहि हो। परस्पर सम्मान सम्बन्धके मजबूत बनबैत अछि।
कलहि हम एक बुजुर्ग संग सुनलहु जे जीवनमे धनसँ बेसी मूल्यवान अच्छा मित्र होइत अछि।
ई बात अनुभवक आधारपर कहल गेल होयत। धन बहुत किछु दे सकैत अछि, मुदा सच्चा मित्र तऽ खरीदल नहि जा सकैत।
हम देखैत छी जे बहुत लोक मित्रताक कारण जीवनमे प्रेरणा सेहो प्राप्त करैत अछिथि।
हँ अच्छा मित्र व्यक्तिके सकारात्मक दिशामे बढ़ाबैत अछि। जबकि गलत संगति नुकसान सेहो पहुँचा सकैत अछि।
एहि कारण मित्रक चुनाव सोचि समझिके करबाक चाही।
बिलकुल संगतिक प्रभाव धीरे धीरे व्यक्ति सोच व्यवहार ओ आदत पर पड़ैत अछि।
हमरा मोन पड़ैत अछि जे विद्यालय आ महाविद्यालयक समय मे बनल मित्रता बहुत यादगार होइत अछि।
हँ कियाकि ओ समय जीवनक निर्माणक काल होइत अछि। ओ सााजा अनुभव मित्रता के मजबूत बनबैत अछि।
एकटा बात आओर अछि जे मित्र सबक विचार अलग अलग हो तहि के मित्रता मजबूत रहि सकैत अछि।
अवश्य वास्तविक मित्र त समान विचारप नहि बल्कि परस्पर सम्मान और समाज पर आधारित होइत अछि।
मतलब मतभेद हो सकैत अछि मुदा मनभेद नहि होयबाक चाही।
बिलकुल परिपक्क मित्र ओहिके कहल जाइत अछि जते असहमति रहितो सम्मान बनल रहे।
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे मित्रता केवल आसी मजक धरि सीमित नहि अछि।
सही बात कहलै मित्रता जिम्मेदारी सहजोग विश्वास ओ भावनात्मक समर्थक समबन्ध सेहो अछि।
हमरा लगैत अछि जे सच्चा मित्र जीवनक कठिन यात्राके आसान बना दैत अछी।
बिलकुल खुशी बँटलास बढ़ैत अछि ओ दुःख बँटलासँ कम होइत अछि। ओ एहि प्रक्रिया मे मित्रक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होइत अछि।
आखिर मे हमरा ई बुझाईत अछि जे सच्चा मित्र जीवनक एक अमूल्य उपहार समान होयत अछि।
बिलकुल जी मित्रता एहन सम्पत्तति अछी जे रक्तक समबन्ध नहि हो हुए सेहो मनक बहुत निकट होइत अछि, सच्चा मित्र प्रेरणा दैत छी मार्गदर्शन करैत अछि ओ गलती से बचबैत छी ओ कठिन समय मे संबल बनैत अछि
सी कहलियै जी जीवन मे सफलता सम्मान आ उपलब्धि महत्वपूर्ण अवश्य अछि मुदा एक सच्चा मित्रक साथ यह सबके आओर अतपूर्ण बना दैत अछि एहि कारण प्रत्येक व्यक्ति के मित्रता सम्बन्ध के विश्वास सम्मान ईमानदारी आ अपनात्व आधार पर निभबाक प्रयास करबाक चाही कएकि सच्चा मित्र जीवनक सबस मूल्यवान धरोहर सबमे से एक मानल जाइतत अछि
जी बिलकुल मित्रताक चर्चा करैत करैत हमरा एकटा बात आओर मनमे आयल आखिर मित्रता ओ परिचयमे सभसँ पैघ अन्तर की होइत अछि
बहुत अच्छा प्रश्न अछि परिचय केवल एक दूसराक नाम चेहेरा अथवा किछु जानकारी जा होइत छी मुदा मित्रता मनक जुड़ाव विश्वास आ अपनत्व पर आधारित होइत अछि
मतलब प्रत्येक मित्र पहिने परिचित होइत अछि मुदा प्रत्येक परिचित मित्र नहि बनि सकैत
बिलकुल मित्रता समय व्यवहार आ परस्पर विश्वासक आधार पर विकसित होइत अछि
काली हम एकटा कहावत सुनलहुँ मित्र बनबैमे वर्ष लगैत अछि मुदा विश्वास तोड़बैमे केवल एक छनि ई बात कतेक सही अछि
बहुत हद तक सही अछि मित्रतााक आधार विश्वास होयइत अछि ज्यों विश्वास कमजोर भय जाय तोहि सम्बन्ध पर असर पर स्वाभाविक छी
हमरा लगैत अछि जे मित्रतामे स्पष्टता सेहो बहुत जरूरी अछि
हँ जतेक खुला संवाद होएत ओतेक गलत प्रेमी कम होएत
बहुत बेर छोट छोट गलत फहमी एक वि विवादक कारण बनि जाइत अछि
सही के लिए यही कारण सच्चा मित्र समस्या से भागैत नहि बल्कि बातचीत द्वारा समाधान खोजबाक प्रयास करैत अछि
हमरा मोन पड़ैत अछि जे विद्यालयक समयमे हमसभ मित्र मिलिके पढ़ाइ खेलकूद विभिन्न गतिविधि करैत चलु
हँ साझा अनुभव मित्रता के मजबूत बनबैत अछि एक सङ्ग बितओल समय जीवन भरिक स्मृति बनि जाइत अछि
काली पुरान फोटो देखे समय बहुत रास मित्रक यादी आबि रहल छल
ई स्वाभाविक अछि कतेको मित्र भले दूर भय जाय मुदा हुनकर सङ् बिताओल कण जीवन भरि याद रहैत अछि
हमरा लगैत अछि जे मित्रता केवल समान आयुक लोक सबमे नही होय
बिलकुल कतेको बेेर उम्र मे अन्तर रहितो बहुत मजबूत मित्रता बनि जाइत अछि किएकि मित्रता विचार आ सम्मानपर आधारित होइत अछि
एकटा बात आओर अछि कि मित्रताक लेल हमेशा समान रुचि होनाइ जरूरी अछि
नहि सम्मान रुचि मित्रता बढ़ावैमे सहायता करैत अछि मुदा वास्तिक मित्रता केवल रुचि पर निर्भर नहि करेत
मतलब अलग अलग सगक लोकोक सेहोे सेहो अच्छामित्र बनि सकैतछति
निःसन्देह बहुत बेर अलग स्वभावक कारने मित्र एक दोसरा बहुत किछु सीख छथि
हमरा लगैत अछि जे मित्र जीवनक मे प्रेरणादायक स्रोत सेहो होइत अछि
हँ जो मित्र मेहनती सकारात्मक आ जिम्मेदार होयत तो ओकर प्रभाव दोसर मित्र पर सेहो परैत अछि
एहि कारण कहल जाइत अछि जे व्यक्ति अपन सङ्गतिक प्रभावसँ पहिचानल जाइत अछि
बिलकुल सगति धीरे धीरे व्यक्तिक विचार भाषा बे बार आ जीवनशैली पर प्रभाव डालैत छथि
काली हममे एक प्रेरणादायक कथा पढ़लु जाहिमे एक मित्र अपने मित्रक कठिन समयमे लगातार सङ्ग देलक
ई मित्रतााक वास्तविक रूप अछि कठिन समयमे पता चलैत अछि जे वास्तवमेके अहाँ शुभचिन्तक छी
बिलकुल सुखक समय मे तऽ बहुत लोक सङ् रहैत अछि
हँ मुदा चुनौती समय मे जे साथ नहि छोड़े ओहि के सच्चा मित्र कहल जा सकैत अछि
एकटा बात हम देखैत छी जे मित्रता मे प्रतिस्पर्धा सेहो होइत अछि
प्रतिस्पर्धा खराब नही अछि ज्यों ओ स्वस्थ रूप मे होय जो मित्र एक दूसरा के बेहतर बनबाक प्रेरणा देथि तो ई लाभदायक अछि
मु तऽ इश्रा ओ प्रतिस्पर्धामे अन्तर छी
बिलकुल स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकास लगैत अछि जबकि ईर्ष्या सम्बन्ध कमजोर करैत अछि
हमरा लगैत अछि जे सच्चा मित्र अहाँक सफलता पर सभसँ अधिक खुश होइत अछि
निसन्देह सच्चा मित्र अहाँके उपलब्धिके अपन उपलब्धि जेका महसूस करैत अछि
कलिह एक बुजुर्ग कहैत छलाह